कि हाल छै
बढ़िया। ओ। अपन हाल कहक।
अपनो बढ़िया छै की सभ कए रहलै हँ
कि करबह एखन पड़ल छियौ आब उठबह तऽ साग सब्जी बनेबह।
खाना पीना बनेबह आओर कि
साग सब्जी बनतै सागो बनतै कि सब्जी बनतै खाली। एखन के टाइम पर साग ताग नहि बेसी खायके चाही।
साग कतऽस खेबै जे आइ अन्नूके खीर पूरी देलियै बना कऽ
अच्छा कोन खुशीमे खीर पूड़ी आइ बनलै ह किछु रहै कि
किछो नहि रहै बुच्ची एकदिन कहलकै गे नानी। हमरा खीर अ सादा पूरी तू नहि भेज देलही गे बाबू के ला कऽ जेतौ।
ह अच्छा।
उएह ओहि दिनसँ विचारैत विचारैत अपन आय।
ह त खीर कथी के खीर छलै चावले वाला खीर रहै
नहि नहि सेवै के देलियै ओना बुची के त चावले वला खीर नीक लागै छै त अनु कहलकै नहि सेवइए वाला दिहे तोरा हाथक सेवइए वाला बढ़िया रहे छै
अच्छा त फेर जे छै लए क गेले के पहुँचाबै लए
गेलै तऽ एतयसँ पापा कहलकै हम अपने चलि जायब।
हूँ
लकिन ओम्हरसँ। अन्नू कहलकै नहि यौ पप्पा मौसम खराब भए गेलै अहाँ नहि आउ।
तऽ कहन ओ।
ठीका पुल लगन ओ मंगला बुधना नहि छौ।
अच्छा।
ओहा हँ एले।
तहन त तोरा सभके दिनमे खीर पूरी तोरो सभके खीरे पूरी चल हेतौ ने
हँ हँ खीरे पूड़ी चलल रहै। आब अक। एखन ते सब्जी बनेबै चावल बनेबै। काल्हि जाइ छियौ गंगा स्नान।
वाह गंगा स्नान किया जाइ छै तो त हरदम गंगा स्नान जाय रहल छै।
हरे कटिहार गेल छियै त सभ जाइत छियै तऽ कहलु चलि जाइ छिय
अच्छा।
ह
भोरे तहन सबेरे जेबैनि।
ह समय ठीक रहतै तऽ हन जेतै वर्षा नहि हेतै तऽ नहि वर्षा भए जेतै त नहि जेतै
ओटो से जेभीन कि
हूँ हूँ
ह। एखन कि सभ बनतै भोजन
एखन आलू कदीमा के सब्जी चावल
तन तऽ बढ़िआ छौ रात के चावल तो सभ खाइ छीह
कि करब नहि एखन खेलियय तै दुआरे से
रोटी खायल कर बेसी चावल कम खो
हू कदीमाके सब्जी मे चावले नीक लागै छै।
पप्पा दही तही नहि ने बेसी खाइ छै।
दही कऽ तऽ भोजो खाय लए नहि गेलै।
अच्छा भोज तऽ काल्हि बहुत सुन्दर छलै जाय के चाहै छलै।
हम्म कहलियै जाइ लए तऽ नहि गेलै। कि हम कतय जायब कोन भए जायब मरि जायब। एतेक कादो छै हमरा नहि दिह खाय लए हम किछो खाए लेब।
नहि नहि त दिक्कत रहे थाल पान ठेके बहुत छै जाय मे दिक्कत भने नहि रहे। खेने से ओते प्रेम रहते त लोक अपने चलि जायत ने ओहन दिक्कत बेसी होते तऽ जामे त ने गेलकै
चलि दाम तते फुलाल ओ तऽ सुकुुर नहि गेलैए जब भोज खाय लए ज
तऽ कहितियै जे हँ भोज खायएल गेलै ते एना भेलै। भरि राति दम फुलिते छैय
खाना सभ पर ठीकसँ कंट्रोल एक्सरसाइज सभ नहि करबै दिक्कत हेतै ने।
किछो ने अपन पड़ल रहै छै हम कि करबै से कह ने एगो पानिओ आनतहु तऽ हे तूला हे तूला करैत रहै छी। ताहि लऽ कहलियै भोरमे कहलियै अपन परिचर्या अहाँ खुद अपने करबै। हेय कमण्डल लाउ तऽ हमहूँ बि हाथ लऽ हैया हेया बालटन दिआ कनियान के त अहाँ खुद अपन परिचर्या अपने करू।
ह त चाय ताय चललै एखन कि नहि?
हा हा चाय चललय।
दूध जे छै खीर के लेल कतहु आसो बाली लऽ कि दुकान वाला दूध?
नहि आसब वाली से लेलिए। तीन लिटर रहे तीन लिटर है।
के रुपैआ दै छै दूध?
दूध दै छै पचास रुपे।
ओ, रक्षााबंधन कहिय छियै क तारीख के?
हू रक्षाबंधन अगस्त में छिये आ कै तारीख नहि मोन आबे छै अगस्त मे छै।
हू हम्म चौड़चन चौड़चनो पाबनि सभ तऽ उएह के आसपासमे ने होइ छै?
ओकर बाद हेतै। हूँ हूँ हूँ
हूँ बढ़िया छै आओर नया ताजा किछौ?
आओर सब बढ़ियाँ
ईस्कूल सब चलै छौ?
हँ हँ
ईस्कूल सब जे मोर्निंग मोर्निंग नै केलकौ कियकि आब तऽ बरसा बन्नी हु लाग
नै मर्निंग करै छियै रस्तेके से दिक्कत छै जे आझेती काटि काटि आबै छै अपने घर लग स एतऽ स ओतऽ कीचड़ छै पूरा भरल।
हूँ बड़गांव बाटे किया नै सर सब आबि जाय छौ ओई बाटे रास्ता ठीक छै।
बहुतू घूमऽ पड़तै उम्हरो न पुल लगन दिकते छै। ओहि दिना ऊ जय अंगनामे श्राद्ध नै रहौ ओतऽ गाड़ी फसि गेल रहै। केशव पूरा ओ सब पूरा आयल रहय। ऊपरसँ आइब कऽ
बाबुल सिंह सँ ने
हूं हूं
हमर ए टी एम बिसरि गेलियै गई एस बी आई वाला ए टी एम नै कहलिन आयल छलै
हँ हँ
ओ हेतौ तऽ बाबुल सिंह एमहर जेतै तेतै तऽ कहने छियै लए लै लेतहु अंगना तऽ दए दिहन या ककरोसँ माँगतै तऽ ओकरा दिहन ओ दू तीन दिन मे एक दू दिन मे शायद एतै पटना
तऽ ठीक छै कहि दीहै कहबी दएबै ल तऽ दए ऐतै नै एतौ तऽ एतै
नै एबे करतै की कहलकै जेबै उमरे आहाँ टोल जायब तऽ लए लेबै हम कहलीयै तहन ठीके छै
काल्हि ओ जाइत रहै परसू काल्हे हम इसकुल से आबैत रहिये चाभी दुअरे दुआरे तऽ खड़ा रहियै
हूं
ओकरा भेलै की सेह चौक सब पर जेथिन कहलकै की चौक उपर जेबै मैडम जी कहलियै नै बाबू एतहि हैया चाभी दुआरे खड़ा छियै थाल नै छै फेर जायब आब तऽ दिक्कत तैं खड़ा छी
हूँ तहने हेतौ अच्छा अच्छा कोनो बात
हँ हँ कहलकै नै हमरा भेलै की चौक पर जेबैे ने तऽ तैं कहलौं गाड़ी स कहलिय नै नै
आम ताम खाइ छँ कि नै
आम तऽ किन्ने रहै ओईमे दू किलो लेकिन दूगो छै खेलियै हन ओई दिनसँ आब कते खेबै हम
पैसा खरीद कऽ खायमे नै मोन लागै छौ नाय
हूँ खेबे कलकनि हन तोहर बापके पैसा रहै छौ तो मानै छौ
हूँ आम सब सस्ता भेलौ कि नै कि महगे छौ गाँवोमे एखन
कथी
आम
दू किलोके दै छै कलकतिया मालदह एक किलो सवा किलोके
एक सए मे
ह
तहन त महगे छै पहिले ने आम सभ सस्ता रहे बीस रुपए किलो सभ भए जा
नहि नहि आब कतयसँ बीस रुपएके अबरी ओते फड़लो नहि ने रहे
आब ओ वला बात नहि छै पहिले वला ने
हू।
तऽ हन तऽ दिक्कत छै
हूँ।
आओर कहलौं जे बहुत टीचर आर ट्रांसफर वाला सभ जे रहे ओ सभ
मस हो
हूँ।
टीचर एगो एगो रितेश सर चाहे छै ट्रांसफर करबे ल
बकी सभ तऽ आयले छै ट्रांसफर भएके नय
हँ लेकिन हमरा इसकुलमे तऽ ट्रांसफर नहि होइके चाही। आ सुनलियै हन कि
हूँ।
जे विशिष्ट जे छै नियोजित छै।
हँ।
पुरान टीचर छै ओकरे पहिले हटेतै
कतयसँ हटेतै।
अपना स्कुलस
अ तऽ कहने रहे एक्षिक ट्रांसफर वला बात रहते ने
हू नहि फेर किदन कहाँ सरकार के मने देहातमे त ओ टीचरके कमी छैहे
ह
आ। शहरमे बेसी टीचर छै तऽ ओहि टीचर सभके आनि क
तऽ शहर वला कऽ के शहर वला सभ देहात मे देतै ने
ह ह
हूँ।
हमरा सभके स्सकूल मे त जते बच्चा छै ओते टीचर छी एगो चलि जेते तऽ एगो से एतै।
सहि बात। ह आओर बढ़िआ छौ ने
हँ एकदम बढ़िआ छै
तब इएह सभ ठीक रहै छौ
ह ह
हमरो आ एग्जाम रहै एग्जाम दए केलियै पलियै कहलियै एगो दस मिनट वला कॉल टासक पूरा कऽ लियै
ह।
ह पैसा देते त आब एग्जाम फेर चौदह तारीख के छै।
ह
चौदह सोलह अठारह एकैस फेर प्रैक्टिकल डेट है देने छै पच्चीस और छब्बीस अगस्त कऽ
अच्छ
ह एगो एग्जाम काइल छै मुजफ्फरपुर मैं जेबै दय लऽ ओ ओनाहिते तऽ बिहार दरोगाके सत्तर गो पोस्ट वला निकलल छलै ने
हू
ओहो वला सेंटर मुजफ्फरपुर देने छै तऽओ दै दबै
आ ई ए डी ओ वला फेर कहे छै एग्जाम
ए डि इ यो वला कऽ फेर डेढ़ सब कहाँ देलकै हन एखन तक
मोबाइल पर देखलियै लेकिन डेट नै बतेलकै हओ ना फलसे फलसे न्यूज रहे
है ओमे प्री और मेंस दुनू करतेे नियमावली बनेते तकर बाद फॉर्म कहलके फेर से भरेते तै ओइम
तऽ फेर उ पहिला फॉर्म जे भरल रहै से बुर गेलै
नै ओकर जे पैसा कटल छै कटले छै खाली फेर से ओकरा सब जे छै सब बच्चा फेरसँ खाली भैर लेतै जे पैसा देने हेतै ओकरा पैसा नै लागते जेना जे पहिले फॉर्म भरने हम सब रहियै तऽ हमरा सब कऽ पैसा नै लागते नयो बच्चा भैर सकैए तेना करत
हू हू खाना खेलही तु
खाना खाइए कऽ गेल छलियै दू बजेसँ पाँच रहै छै न तऽ खाना खै कऽ गेल हू आब नास्ता तास्ता किछ हेतै लेकिन एग्जाम सब देला कऽ बाद भूख लाइग जाइ छै न हू च नै आब खेबै
देबो किछ बना कऽ लेतो बाबूल सिंह
नै नै नै नै नै बना तना कऽ किछो नै दिहैन
हू